हूँ की हाल चाल? आ
तहियो अप्पन।
सभ ठीक, सभ बढ़िआँ। हँ चाय पानी सब भऽ गेलै। तोरा दै छीयौ ओकरा पहिले द दहि। अच्छा तखन चाय बनबै छलहु।
हँ चाय छानैते छलियै ताबे अहाँ फोन कऽ देलि। लिए, कहलिए आब चाय छैने लैय छी, तब जैब।
आच्छा। बड लेट चाय बनै छी। अच्छा तखने भेल छलैय, आओर कीसभ भऽ रहल छै।
नहि चाय हमरो सवेरे बनै छीयै, आइए तऽ लाइट भ गेलैय, आइ दूध छलियै ने रखने से दूध बिलाइए पि लेलके पुरा। ही-ही-ही, तैहि दुआरे फेर अभी दुखा दुकान। से एलिये, ताहिके बाद आब अभी बनेलियै।
तअ, कखनो क कअर दैय छै।
हँ।
मिर्च के भगोड़ा नहि अब आम करै मिस
बड़ हल्ला करैया बौआ बुची सब।
हँ। आओर सब कहियौ।
हूँ आओर सब ठीके ठाक छै बढ़िए छै।
आम बला, हूँ बौआ सब की करैए आवाज नहि अबैए।
हम्मर अभी बाहरे मे छै, अभी अन्धेरा नहि ने भेलै हन, अन्धेरा हेतै तब ओते अंगना पढ़ै लए। कतऽ अभी टाइम नहि भेलै।
हँ, अँधेरा तऽ आब भऽ गेल, नीक अँधेरा हेतै तखन एतै।
हँ अभी मतलब कनि पूरा अथी नहि छै ने, तऽ कहतै अभी दिन छै, दिनमे नहि पढ़बै, राति कऽ पढ़बौ।
सही बात छै।
तऽ अँधेरा भऽ जेतै पुरा अ तब ओते कहते आब पढ़ेके टाइम भेलैया।
ओ।
कहतै तू तऽ हमरा पहिलेये बजा ले छेए पढ़े लए, अभी तऽ राइतो ने भेलैया।
बढ़िआँ बात छै ने, कमसँ कम अन्हार होइ छै तऽ पढ़ै लऽ तऽ आबि जाइया।
हँ, हँ तब आब जैत पढ़े लेए।
हूँ, हमर सबके तऽ घरमे छै आ पढ़तै ने। कहलि पढ़ै लऽ तऽ काल्हि संडे छीयै। काइल संडे छै तऽ किया पढ़ब।
हँ काइल तऽ संडे छै, हँ तऽ इ स्कूल बौआ के बन्द रहते, ट्यूशन चालुए रहते, ट्यूशन सोम के बंन्द रहे छै।
एके दिन ले लेकिन दुनू रहै छै तऽ ठीक रहै छै, रइबे के ट्यूशन छुट्टी रहै छै, ते ने कहै छथिन।
नय एनहर सोम के बन्द रहै छै। अथी हँ बन्द रहे छै, रइब के खुलले रहे छै।
ह, और ओमरहका का मौसम केहन अय?
आइ तैयो ठीक छै, हवा चलै हइ।
ह, हँ, हवा तऽ एखन कनि -मनी चलि रहल छै, बहुत बढिया मौसम छै।
आइ बारिशो दू बेर, तीन बेर एले, लेकिन बारिश भेले तऽ नहिये।
हँ।
कनी- मनी भेलैएा बन्द भऽ जाइ गेलैया।
उ कहाँ बारिश होइ छै बाप रे, हमरा सबके इम्हर। एते अथी भऽ गेल छै, जे पइन अहाँके नय आबि रहल छै, कँल मे। ने कल हँ, नहि कौले पइन द रहल छै, आ ने मोटरे। चलबैत -चलबैत सारा दिन थाकल रहै छी।
नय हमरा आर के तऽ पइन त बढ़िया आंबे य कॉल- तॉल मे। मोटरो चले है, कॉलो एहिसबमे नहि दिक्कत है।
हुं, एहि सबमे पिछलो साल, एहिना ऐले जुलाई जुलाई टाइम मे भऽ गेल रहै, बहुत प्रॉब्लम भऽ जाइ छै। तइमे मेन डेली -डेली कपड़ा रहै छै लोकके धोनाइ।
हँ, कपड़ा तऽ बा, कोनो दिन एने कपड़ा नहि रहतै।
हँ। डेली कपड़ा रहल, आ दोसर आ ताहिके बाद फेर एक नहि दोसर दिन फेर ड्रेस रहल।
हुं, हँ ड्रेस, बा ड्रेस तऽ तुरन्त गन्दा कऽलै छै, एक से दू दिन नहि जा सकै हइ पहिरके।
ते ना हँ, सभचीज रहै छै दिक्कते के बात। आ
हम तऽ स्कूल से आबै छियै, तभिए धो दैय छियै।
अच्छा! तहन तऽ नीक अय।
हुं, चाइर बजे आइल धो देलहुँ, फेर ओहि बेर तक मे सुखि गेल अपन, भिनस तक या तऽ दोसर पहि देलक
ने हमरा सबके छै दू दिन के कपड़ा
हँ
छअ दिन रहै छै, सब कपड़ा दू-दू दिन का पहिरक रहै छै फेर तेसर दिन के धोबऊ तहन धोबे छिय ताहिमे वाइट दऽ देने छै बच्चा छै एखन हँ एखन तऽ बच्चा छै तते गन्दा भऽ जाइ छै आ वाइटमे जल्दी छूटैत नहि रहैत छै ओहिमें अहाँ नील डालि नहि सकैत छी
ह नहि हमर बौआर के ब्लू छै लेकिन तैयो बड़ ब्लू अथी शर्ट छै ने ब्लू श शर्ट बड् गन्दा होइछै पैंट कनि गन्दो रहत तऽ नहि बुझौत आ शर्ट मे कनियो गन्दा भऽ जाइ तऽ तुरन्त बुझा लगैत छै
ह बच्चा बच्चे होइ छै
रुकबै आब कतऽ रुकबै कतेक अन्नहार भगेलैय
ह
कहलकैक जे एक मिनटमे आबब, ओ गेल हेतैक ओकरा कहइ लेल। ह परहइ लै कहल के या अकेले नै बैथतै, ओकरा कहतइ आब चल पढ़इ लेल।
दुनू भाई चल
हाँ
ह
आइ पता य हम ककरो से आइ हम भरि दिन मे एके आदमी सँ बात केलियै, ककरोसँ बात नहि केलियै यए सब हमरा फोन कऽ सब हमरासँ बात कऽ लिअ हमरा कोइ फोने नहि करऽ दैया बुझलियै
जा तऽ से अहाँ करबै ने अहाँ अहाँ व्हाट्सअपर पहिले कॉलिंग कऽ कऽ कहबै ने जे हम फोन कऽ रहल छी
हँ तऽ करब ने तऽ ओहे कऽ हम रुकु हम करै छिए अहाँ आ ओ कऽ दे हे आ हम करब तऽ उठेबै नै करत आब एना को भेलैए तामस आते जे उठल छेला आय हमरा म उड़ाए दी सभटााके
तहन अहाँ ई कहबै नय तखन अहाँ कहबै जे हम दू बेर फोन करब अथी दू बेर फोन करब एक बेर हम अहाँके करब एक बेर अहाँ हमरा करू तहन नीक रहते ने दुनू नीक रहल, हमूँ अहाँके करब। अहुँ हमरा करू। आइ हम अहाँके सुबह मे केने नहि
आइ जतेक आदमी हमर फोन नहि उठेलकै, काल्हि हम ककरोसँ बाते नहि करबै एक दिन हमो एक आदमी तऽ फोन उठा कऽ आ पता नहि, बजलै नहि कि नहि से अथियो कहलहुँ बेकार भऽ गेलै आ बातो नहि भेलैफोन उठा कऽ आ पता नहि, बजलै नहि कि नहि से अथियो कहलहुँ कालो बेकार भऽ गेलै आ बातो नहि भेलै
बेकार भऽ जाइ छै ने, ई गलत बात छै ने। जखन अहाँ फोन उठबै छियै आ जखन अहाँसँ पहिले पूछि जाया तऽ अहाँके बात करऽ के चाही ने कि अपन भऽ गेल आ दोसरके नहि हेतै से थोड़े न होयत, तऽ काल्हि तऽ से करब। काल्हि तऽ सएह करब जे कहलहुँ, कहबै जे पहिले अखने व्हाट्सएप कॉल करत, पहले कहबै जे पहले हम फोन करब तही के बाद अहाँ एक आधा घंटा के बाद हम अहाँ के फेर कऽ लेब।
इहो डरत आ कॉल उठा कऽ ने बात करतो बेकार भऽ जायत ने
ह उ से थोड़े न होइ छै हँ तऽ काल्हि से दू बेर क हमहुूँ करब। एक बेर हम करब, एक बेर अहाँ करब, दुनू के किलियर रहत।
तैयार, जेना हाम अहाँके मजबूरी बुझलऊ, तऽ अहूँ तऽ बुझबै?
ह तैं न, तें न, सबके हेबाक चाही, ई नहि छै जे एक गोटा के भऽ जेतै, और दोसर तखनो जे अहाँ उठेने रहितियै तऽ, फेर एखन भऽ गेल रहितै दू बेर! बीसे मिनट के तऽ गैपिंग रहै छै। छैति
रहै छै, ई उ नहि य? की कहे छै, एगो शारदा कुमारी या और एगो के पता नै, ओकरे भाबि ताबी कियो छै, नाम नै पता हमरा ओकर हमरो ने, ओकरे फोन केलियै न, ओ फोन एकबेर केने छेलै त फेर उ केलकै, तऽ कहै छै करू फोन? हम कहलियै कि से नअई अहाँ एक बेर केने छलियै, आब हम करै छी तऽ कहलकै ठीक छै करू। केलियै। केलियै तऽ फोन उठेलकै। आब रिंगिंगो भेलै, फोन उठेबो केलकै। आब पता नहि आबाजे नहि आबै छलै एको रती।
हँ नेटवर्क
सकेंड तक कॉलिंग पर रहले, नहि उठेलकै फोन। लास्ट मे फोन कटि गेलै, कॉल बेकार भ गेले।
नेटो क बड बेकार सिस्टम छै ओहिमे, नहि रहै छै। कखनोकालके गुल गुल भऽ जाइ छै।
हम्म अगर नहि भेलइ, आ या खेनाइ पिनाइ के टाइम भ गेलै।
अ की सब खेनाइ पिनाइ भेल छलै दिन मे?
दिनमे? दिनमे भेल छ छ्लै दालि, भात भिंडी के सब्जी भेल छलै। आब फेर आब बने के के तैयारी मे छियै। जे छियै आब आटा शट लगेबै। आब हमर बौआ हे जिद के ने जिद्द केने छै आब, ओ ओल अनने छलै दादी हटिया से। त, ओल हँ तऽ ई चौरचनमे ओल के सब्जी बनै छै, आर पूरी बनै छै, से ओ खेने दियो ओल देखलै त ओह याद आब गेलै, आब कहै छै हम ओल के सब्जी आ मैदा बला पूरी खेबे टा
अच्छा बढ़िआ छै, बना दियौ।
वएह आइ बनबैके प्रोग्राममे छियै वएह।
ओ
एक साल के बात याद छलै बुझियो, एक साल भऽ गेलै चोरचना आब फेर चनायवला भ गेलै।
तहन याद एलिय य।
ह ओल देखलकै, ओल के सीजन हटि गेल छलै, एहि बेर प्रथम बेर एब एब ओल एले एहि साल मे अभी।
अच्छा किया होइ नै य आहाँ सबके से?
हमरा ई बला ओल नहि पसन्द य। बारि झाड़ीमे हेबो करै हइ न, ई एतेक लगबे करै हइ ने, बाप रे बाप कटलो नहि होइया ई ओलके, एतेक लागे छै, बड लागे छै ई बला ओल। कटनाइए बड मुशकिल छै। हँ उ ठीक छै उ बना ले। उ बला अथियो कऽ के, सोहैयो तोहैयोमे नीक रहै छै उ बला बना लै छै। आ ई बला अपना बाड़ी बला हई छै से बड्ड लागे छै। हम कतबो हाथ में कुछो क के लग बन बनायब हमरा हाथ बाप रे बहुत, बहुत लहरऽ लगैया।
ह हँ होइ छै न तहन लागैत रहै।
नहि ई होइ छै कते आदमी के हाथ अथि नीक। रहै छै हमरक हाथ छै न पता नहि। एलर्जी हो जाइ है तुरोंत मतलब कनि मिर्चाइयो ओर। छु लेलै त हम सबके पूरा हाथ लहर लगत ह मसलो तसलो पिस। पिसलौ त पूरा भकभके लगल एहि दुआरे हम एहि सब से दुरे रहै छी। जाइ छी। हम केए बेर होइ छै तऽ हम अपना मालग भेज दै छियै हम। बनबै दुआरे त आब नै बनेब हमरा नहि निकलगया। आ खेबो करब तऽ नहियो कब-कब लगैत तैयो लागत कि लैगते है। लैगते है मुँह में डोर सँ।
ह अथी कऽक नहि करै छी से डोर हँ डोर लेकिन रहबे करै छै।
आ डोर देखियौ ई डोर बैस जेयत न मोन मे तऽ नहियो कब-कब केलक।
ह नीक बनल रहै छै तऽ खेयमे फेर टेस्टी लगैत।
हँ नीक लागै छै लेकिन एगो डोर मोनमे।
नेबो खूब क किया नै धऽ दै छियै।
अइ तरफ कभी नै हम एहन काम नहि पुरखा खा लेब।
आ फेर बौआ जे सब ले जे बनतै।
की
बौआ सब ले जे बनतै।
बौआ सब त वोहा खाँ लै है उसभ उसभ कोन स्वाद आ टेस्ट बुझै छै ओते।
ओ
से भऽ जाइ छै। मम्मी सभकेँ पसन्द रहै छै त मम्मीसभ कहबै हमरा काटि देत कनी त हम बना देबै सब्जी।
ह
तब छुलौ नै अपन बना कऽ देलन तब अपन हम सब्जी बना देलौ। हँ हँ मतलब। पता नहि एलर्जी टाइप केे एहन लागल कनियो भीजा लागल पता नै बडड लगा लागल। एरकंचक जेना पत्ता भेल ओहो सभमे हमसब कनियो हाथ से छू देब त पूरा हाथ। एकदम भकभकेय लागत। तहि दुआरे हमरा ई सब स नहि पसन्द य सबके। सब रंग के होइ छै न ह आबि गेलै। आज कल के आवश्यक खेल धूप। कथी लाइट हँ।
आइ हमरा सबके इम्हर लाइटे बहुत काटि रहल छै सुबह स। जाइ छै अबै छै जाइ छै। ह
आब एखन से बैठ आठ नौ बाइज। तक बैठल रहतै खेलतै धुपतै माइर पीट पढ़ाई लिखाई सबटा।
हँ जखने दूटा छै तखने तऽ उसभ चीज हेबे करतै।
सबटा एक बेर उ कनतै एक बेर उ कनतै।
ह ह ह
एगो हमरा मारलक त एगो हमरा मारलक।
हु हु हु हु सएह- सएह होइ छै, हमर तऽ पढ़ै छै एकेटा तैयो झगड़ा क करै छै दुनू किछ स किछ ल लैं। मम्मी ई कऽ देलक, मम्मी ओ
आब जतेक देर हम बैठबै तते देर ध्यान सऽ पढ़तै, आ जहाॅंने हम उठ
हँ बस शुरू भऽ जाइ छै, बैसल रहबै तहन देखैत रहै छियै न।
हँ तब से ठीक से पढ़तै, आ त फेर कनी देर के बाद अहीना।